हलो,
हा भेण, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भेण छा पी करी?
अरे बस हो सिंधीअ जो मां फॉम भरियो हुयो न हाई स्कूल सिंधी करण लाए
अच्छा,
हा त उनजी पढ़ाई बस कयां पई वेठी हाणे।
अच्छा, त ईअं बि थींदा आहिन छा सिंधी फार्म बि अॼुकल्ह आया आहिन छा?
हा हा, हाई स्कूल करण जो अथई, इंटर करण जो अथई। और हुनजे अॻियां बि बी ए बि करे थी सघीं त पढ़ाईअ में ॾाढो स्कोप अची वियो तई अॼकल्ह सिंधीअ जो
अच्छा, त पो हिन में छा छा थींदो आ माखे त ॿुधाए थोरो त
हा हिक हिक असांजी शाखा आहे जेका परमानंद पंजवानी करे करे त हुन क सिंधीअ में बिल्कुल फ्री, हिक बि पैसो नथा वठन पिया। जेके सिंधीअ सां जोड़ण था चाहिन सिंधी पढ़ण था चाहिन ॻाल्हाइण था चाहिन, उन्हनि खे फ्रीअ में सभु सेवा ॾींदा आहिन। आऊं पतो तई न सिंधी मां पढ़ी करे मुंजी दिल हेॾी ख़ुशि थी वई तई पांजी सिंधी ॿोलीअ खे त मां पढ़ा थी त एॾो मज़ो थो अचे सभ कम छॾे ॾिना आहिन बसि मां लॻे थो बस पढ़ंदी ई रहां।
अच्छा, माखे त इहो वरी पतो ई न हुयो त भेण। मूंखे त पतो ई न की सिंधियुन जी बि पढ़ाई एन ईय न मूंखे कीअं पतो ईते हिते शहडोल में त आहे ई न इहो
अच्छा अच्छा न न हिते मूंखे बि भलो थिएस मुंहिंजी हुन साहेड़ीअ जो हुन मुखे जोड़यी हिनन सां पो मां फॉर्म भरयो तंहिंखां पोइ हाणे पढ़ाई वेठी थी कयां ऐं मैम आहे हिकु उहो पढ़ाईंदी। आहे चाहे त तव्हां वञी करे पढ़ी सघो अगर नथा पर होॾे वञी सघो त ऑनलाइन बि कराए ॾींदी आहे इहे सुविधा बि ॾियन अथा
अच्छा त भेण पोइ त पैसा हिन में त जाम लॻंदा हूंदा?
न न पैसा त फीस ई न अथई चवां छा थी सभ निशुल्क अथव सिर्फ़ हिक फॉर्म जा पेसा लग्न्दव जेको भराइणो अथव। पढ़ाई किताब बि तहांखे फ्रीअ में। ॾींदा उहे ऐं तहांखे पढ़ाईंदा बि फ्रीअ में। हर संडे संडे आर्तवार आर्तवार क्लास खणंदव तहांजी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदव हिन टाइम ते अची वञिजो या अगर नथा अची सघो त पो ऑनलाइन कयो वेही करे।
त ईअं छो हीअं फ्रीअ में छो इहो त मूंखे सम्झण में थोॾो घट न थो अचे मूंखे भेण थोॾो खोले करे ॿुधाए?
पई ॾिसी थी पई सिंधी बिलकुल ई मओ थी वई आ। खत्म करे छॾी अथन अॼकल्ह जा ॿार ॾिसी थी। सिंधी ॻाल्हाइनि ई कोन था त पाण त दूर जी ॻाल्ह थी वई।
हा, हा, हा भेण सही थी चई, हीअ त ॻाल्हि तूं बिल्कुलु सही चई थई।
हा, अॼुकल्ह जा माउ- पीउ पंहिंजे ॿारनि खे जोड़ण ई नथा ॾियनि सिंधीअ में न ई जोर ताॾियी की तूं सिंधीअ में ॻाल्हाए, हाणे ॿुधाए मराठीअ जा ॿार मराठी ॻाल्हाएनि। बंगालीअ जा ॿार बंगाली ॻाल्हाइनि और हिननि हिननि अंग्रेजनि जा ॿार अंग्रेजी ॻाल्हाइनि पर असां सिंधियुनि जा ॿार सिंधी न ॻाल्हाइनि।
हा, इहा त ॻाल्हि भेण सो न बिल्कुलु सच चई थई, इअ त हिन ॻाल्हि ते त मां सोचियो ई न आहे।
हा ॿुधाए न, त इहा असांजी ग़लत न कि नंढनि ॿारनि जी ग़लती आ हि त असां वॾा ग़लति थियासीं न।
सॼी ग़लती असांजी आ, पो त भेण।
हा त उहो ई त चवां थी पई त हाणे पतो थई हिन में छा छा थई। ओतिरा सिंधी लेखक थई, मूंखे त ॼाण ई कान हुई हुननि जे बारे में।
अच्छा थोड़ो मूंखे त ॿुधाए भेण हिन बारे में, पाण मूंखे त ॿुधी करे ॾाढो मज़ो थो अचे,, चवां थी, मूंखे त पतो हुजे न हिन बारे में कुझु?
हा- हा, ॿुध न भेण, तूं बि थोड़ो सो जानकारी हासिल कर। तोखे बि ॼाण वधंदई, हिकु शाह अब्दुल लतीफ़ नाले जो लेख लेखक हुई सिंध में, पतो अथई सूफ़ीअ सां प्रेम कंदड़ मशहूरु शेर ॻाईंदो हुयई, ऐं पतो अथई उहो शेर कहिड़ो हुयो! अरे वतन वारीअ विसारे न, चाहे किथे बि वञा। पतो तइ, एॾो मस्तु भॼन ॻाईंदो हुयो ऐं हिकु सचल सर मस्त हा, ॿुधियो तई।
हा- हा, इयो असां असां सिंधी हलाईंदा आहियूं न भॼन छा, हाणे मूंखे इहो पतो न हुयो कि न हिन ॻातो तईं।
न- न, हे शाह अब्दुल लतीफ़ जो लिखयल अथई। अऊं हिक सचल सरमस जंहिं मतलब सिंधी-उर्दूअ में पियो लिखंदो हुयो। हुन जा ॻाथल तई, किरण किरण में नूर आहे मूर सम्झे दूर आहे। अऊं हिक उस्तादी बुखारी अथई। जंहिंजो ॻायल आ, हिज जा ॾींहं अऊं रातियूं लेख लिख में कोन थो लिखी।
हा हिक मिंट वरी त ॻाल्हाए, तुंजी आवाज़ु हली वई हुयई, हिक हंध वेही करे ॻाल्हाए न भेण।
न-न मां त हुते ई वेठी आहियां, हिलां ई कान ती। अरे! हिक ॿियो, हिकड़ो ॿियो बी लेखक आहे उस्ताद बुखारी करे। जंहिंजो ॻाथल अथई, हिज जा ॾींहं अऊं रातियूं। लेख में कोन थो लिखां।
अच्छा,
हा-हा, अरे मां पढ़ांती त एॾी जानकारी थियईं, ॿुधाए नथी सघांए मां। सिंधी, पतो तई सिंधी दुनिया जी अहिड़ी ज़ुबान आहे जंहिंखे चार लिपियुन में लिखियो वियो आहे, उहे लिपियूं तोखे पतो तई केड़ियूं आहिन?
न- न- न भेण मांखे त न पतो आ।
हा, त ॿुध न हिक अरबी तई, हिक देवनागरी आ। थई। हिक गुरमुखी तई, हिक रोमन अथई।
अछा!
अऊं पतो तई, असांजी सिंधी ॿोली, सिंधू नदी अऊं ॿुधाए, सिंधु नदी जे बारे में हिन में ॾाढी ॼांण ॾिनी तन हिन किताबुन में पढ़ां ती। त छा छा ॿुधायो वयो आ?
अच्छा! अच्छा! जेको इयो गानो आ भेण, कि न, सिंधी असांजी मिठड़ी ॿोली इयो पतो तई छा?
हा! हा! उन ते, हुन ते पतो तई? मैम अञां हुन ॾींहु ॿुधाए पई। कि हाणे हुन ते निबंध ईंदव। हुन ते बी, उहो बि याद करे वठो। उहो, सिंधी असांजी मिठड़ी ॿोली। पांजी ॿोलीअ ते पूरो असांखे चार पेजन जो निबंध तैयार करणो आहे।
अच्छा! हल इयो त ॾाढो सुठो तई भेण, भेण, मांखे पो इयो ॿुधाईंदीअ, इयो फार्म कीअं-कीअं भरबो आ? छा कबो आ?
हा! हा! तोखे ॿुधाईंदीमांए न। हाणे त ॾिस, हिन साल जा त फॉम भरजी विया आहिन। हाणे उहो त ख़तम थी वियो। अगले साल वरी ईंदा फॉर्म त मां तोखे वरी ॿुधाईंदीमांइ। या त वरी हिक कम ती कयां। मां, पैंजी मैम खां पुछांती? मतां कोई फॉर्म रहियल हुजे। छोकी अञा हाणे ई पढ़ाई शुरू थी आहे।
अच्छा! अच्छा!
हा! त अगर फॉम मिले तो। त मां तुंजो नालो लिखारायां?
हा! हा! हा! हा! हा! भेण, भेण फारम लाइ छा छा खपंदो? थोड़ो इयो त ॿुधाई हा न?
अच्छा अच्छा ठीकु आहे। पोइ मां ईअं थी कयां, पोइ मैम खां पुछी करे! पोइ मां तोखे सॼी ॼाण ॾियां थी पई त तूं पोइ ॿुधाइजांइ मूंखे, की हा हा तुंहिंजो हाई्कूल! स्कूल, त कयल हूंद ई न। भेण!
हा! ॿारहं पढ़ियल आहियां। भेण!
अच्छा! ॿारो पढ़ियल आहिनि। सुठो, सुठो बढ़िया, बढ़िया। हा! त पोइ तुंहिंजो हाई स्कूल में थी वेंदो। हिनमें इहो छा आहे की न तव्हां जंहिंजी पढ़ाई करे चुका आहियो। ओतिरो तव्हां सिंधीअ में बि पढ़ी था सघो।
अच्छा! इहो बि, थींदो आहे छा? भेण!
हा! हा! हाणे जेका नियम क़ायदा कानून रखिया अथनि।
हा! हा! न, न, न, न, न भेण! सुठो आहे। सुठो आहे। मूंखे ॿुधाइजांइ। वरी जीअं बि पेपर। पेपर बि थींदा आहिनि छा हिन में?
हा! हा! पेपर हेएॾा न थींदा अथई। जीअं ॿारनि जा थींदा आहिनि, की न पूरो हफ़्तो हले तो पियो, या पंदरह डींहं। हे, हिक ई ॾींहं में हिकु पेपर इहो थींदई, सिंधीअ जो। पो, तोखे ॿ टे महीना पहिररीं ई ॿुधाए छॾंदई।
अच्छा! ऐं अगरि, ऐं, अगरि पेपर में फेल थी वञो पोइ। पोइ त हिते ॿार त खेिलंदा। चवंद ममी तूं त पढ़ंदी नई, हली आएं असांखे पढ़ाइण।
न भेण पढ़जांइ, न बढ़िया तरीक़े सां पढ़ाई कजां। ॿारनि खे मौक़ो छो थी ॾेए पई। ऐं पर हिन में कोई फेल न थींदो आ। इहो मैम चए पई। फेल कान थींदो। बाक़ी तव्हां थोरी महिनत त, त कंदो हाणे, बाक़ी तूं कुझु लिखी करे ई न ईंदीअ त पोइ त?
न, न, न भेण मां पंहिंजे स्कूल में ॾाढी टॉप रही आहियां। मां ॾाढो सुठो, सुठो लिखंदी आहियां। हा! पर बसि इहो आ की, न पढ़ाईअ में थोरो सो, मतलब घटि मथे कुझु थिए त। बस फेल न करे बस। मां लिखी त ॾाढो बढ़िया ईंदीमसि। ॿुधाईंदीमसि। लिख, कंदी मांस, बसि मूंखे चइजांसि भली पास करे छॾे। ईअं न वरी मुंहिंजा ॿार बि वरी न पढ़ंदा न। इन करे चवां पई?
हा! हा! मां ज़रूरु चवंदोमांव ॿियो। हिकु फ़ाइदो ॿियो, बि अथई हिन जो सिंधी फॉम भरण जो पढ़ाई करण जो
दोश
हा! ॿुधाए हिकु त, फ्री में पढ़ाइनि था। ॿियो अगरि तूं पास थी वईय, सुठी सुठे नंबरनि सां, त अगरि तूं फस्ट ईअं, तुंहिंजा नंबर सभिनीनि खां टॉप थी करीं त पोइ त तो खे यारहं हज़ार जो इनाम बि रखियो अथनि।
अरे, वाह! इहो त मूंखे पोइ त, असां यारहें हज़ारनि लाइ त, अॼुकल्ह ॾिसी ईंदी न, भेण केडी महंगाई आ? ऐं मेन त इहो आहे। की न, असां पाण श सुद्ध कमायूं। मर्द ॾींदा आहिनि त ॻाईंदा आहिनि। की, हेतिरो वरितइ। हेतिरो वरितई। मां चवां ते मां ई करे वठां त ॾाढो सुठो।
अर, न भेण! इहो पैसनि जो त सोच ई न। पैसा त विया भाड़ में पर, मेन ॻाल्हि इहो आहे न। जेका असांखे ॼाण थी मिले सिंधी ॿोलीअ जी उहो त मना अंदरि ई थधो थी, वियो आहे। मुंहिंजो त ॿुधी, ॿुधी मां पढ़ी, पढ़ी करे मां जो लिखां थी पई। नोट्स थी ठाहियां पई, मां ता सिंधीअ जा।
हलो, ठीकु आहे। भेण! तूं करे वठ। हाणे नोट वग़ैरह ठाहे वरी थोरो मूंखे हिन बारे में ॿुधाइजांइ ऐं मुंहिंजो बि फारम भरण जी। ॿुधाए छा, छा करिणो आहे?
ठीकु आहे। भेण! ठीकु आहे। बिल्कुलु, मां तोखे ज़रूरु ॿुधाईंदीमै। ठीकु आ भेण।
हा! हा हा! भेण ठीकु आ न।
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल! भेण, जय झूलेलाल!
हू।